हेलो
हेलो
हँ
हँ बी
खुश रहे है कऽ हाल चाल।
गन
ऐसे बैठल छियै काम काज की करबौ। ह बर दिन बाद दी अद कैल। आरो बच्चा बतरू ह नहि अभी नहि होलो अभी पूजा पाठ करबो तब ने।
हँ द
त
ह ओरा पूजा उजा करि लेबै तब करै छी आ हेलो आर
हँ तऽ ऐसे बैठले छी सब्जी उब्जी लै के पुछे रखी सब्जी कि हँ।
हँ सब्जी कोन सब्जी लैकन खतो कोन नहि खइतोु छै
कुछु पते नहि चलै छै आ। ई आर सभ खाली आलुए खाय छै सेनी ने कोई हरा सब्जी नहि खाय छै।
आ जबकि हरा सब्जी खायके चाही।
तब कोइ हरा सब्जी खयबे नहि करे
सुनबे नहि करै छै हरा सब्जी मे विटामिन रहै छै।
हमरा आर आलू अच्छे नहि लगै छै लतो कऽ खाली ऐसी हैरा सभ चीज। ह आजकल के तऽ आल्लुओ बड़ी मीठा होइ गेलै ह ने
हो गेल त हमे नहि खाइ छै देख के बे छै लेकिन हम छाँटिक के खाय छी।
हम नहि खाय छियै आलू। बैगन मंगा देबै बैगन खाय ले छै हँ। सोचलियै बैगन मंगा ले बैगने के सब्जी भात। अच्छे लगै छै बैगने सब्जी भात
जब खयबे नहि करै छौ सब्जी भात त फिर कहि रहलियै।
नहि इमली उमली दे देबौन तऽ खाइतो बैगनिय सब्जी भात आलू आर रहबे कैस खाय तौ झोर लेतौ आलू लेतौ खाय त
इमली आर दै छै तनि अच्छा लगै छै सब्जी भात खाइमे। ह कल जगरनाथ यात्रा के छै ने फ सोलह तारीख के लगे छै
हँ हँ कलहि छै कछु बढ़िआ बनबे पड़ै छै कि
हँ बनबैके त चाही बनबै। ऐसे आदमी खीर पूरी बनबै छै हमरा बड़ी दिन से देखी लाल खीर खाय के मन करै छै।
लाल खीर कैसे बनै अब ई लाल खीर केसे बनै छै जे हमे जानबो नहि करै छीयै।
मिठा बला नहि बनै छै मारि बनबै रहे। बताबै छी मार बनबै रहै खाय रहियै घरे पर। गाव मे अच्छा लगे। गाव भी अच्छा है गाव मे बने रह मे मन्द। मने कि करतै कि मन छौ तऽ दूध मे सिझा ही आ नहि तऽ पानियो मे मीठा लेतै पावर मिठाइ कमे बनबै छै तनी तनी खयबे कर सभ लाल समझ के नहि खाइ छै हमरा तो अच्छा लगै छै की करते क तनि मिठ हँ मिठ्ठा खौला दै छी तनि सुन पानी एक गिलास दै क ओकर बाद मीठा कतनो ढेला वाला रहतौ ओ कचकच जरूरे रहै छै ने।
ह
पचक र हरे करै छै खल मे तनि मने कि निकल जाइ छै गधजी। हौला दै छियै पानि मे मिठवाे ओकर बाद अन्दर ठंडा बिठवा गलि जाइ छै छोड़ देय छै आ फिर त अ देर मे छानि लै छियै एगो डेकची आ जेतना पानी रखै ह छना जेतै। एक एक देडर गिलास पानि दै छी काहेकि सिझल तऽ चा मिट्टी चाहबे ने करी पानि। तब ओ तसलामे छानि लै छियै आ जितना पानि दैके किलो चाहे तीन पौआ पानि बेकचिन दे दै छियै मीठवा के पानिया घोरि घारि क। आ चावल अरवा चावल अपन चुनि चान के अपना साफ सुथरा कर। के धोए धायके। हँ अरबे चाउर बनै छै अच्छा रहै छै तब धोए। के धरि लेल एो कटोरी मे पानी दे के चावल। आ फिर ओ धनिया खौलल ने मीठव बला ओ पनिआ खौलैत रहल। तभी चबल बा धबलका डालि दै छियै डालि दै छैय ओकर बाद बढ़िआसँ देर लगै छै सीझयमे इसभ चीज तनि। मिठा मे चावल सि मे देर लग दूध ठंढा हो जाइ छै तब डालै छियै जब बनि जाइ छै ने हँ तबभी ओ तो खीर बैने त ओ तऽ आओर बढ़िया छै।
हम पूछै छियै दूधेमे अगर जे बढ़िआ से बनाय लेतै आ ठंडा होतै
जे।
तब मीठा डाल देते तऽ आरो स्वाद लगते।
हँ ओ तऽ आर स्वाद लगतै काहि दूधे मे ने बनले है।
ओ तो जे लगै छौ बता रहनी ने ओ रसिया होलो ने।
हँ रसिया ह ह ठीके करे रहे हँ
हमरा लगै छौ ने ई ई मीठावला हमे खलियौन ककरो क काहेकि देखली दूधे ने सिझेलकै हन जैसे जैसे
तऽ आब बढ़िया लगते हँ ह। ओ होलै क चीनी के जगह पर मिठे दे देलकै
हँ ओकर स्वाद सोधा बना जेतौ
अच्छा लगे छै लेकिन बच्चा लाल देखे छै तऽ खेबे नहि करे छै जसन नहिचार। छालाे चोखा देख के ने
एक बार जानै छही हम कोशिशो केलियै हर बनबैके देखिये। कहि बनेलियै लेकिन एक बार कोशिश कलियै लेकिन। होले की दूधे मे चावउ आर के सिझेलियै
अच्छा।
दूधमे सिझेलरके बाद की केले हमरा समझमे एले से गरमे मे चीनी देय छै ने खीर मे हम की केलियै। गर्मे मे मीठा के डालि देलियै मिीठाक के डालि देलियै आ झाँपि कऽ छोड़ि देलियै।
अच्छा।
छोड़ि देबै तऽ अपना मिठवा पूरा गलतै से सोचलियै घोर के मिठ ठा नहि देलियै लैसी तनि देरीके बाद एयलियै तऽ देखलियै पूरा फटि गेलै। आ फट गेले से चावल अलग खराब देखईयो मे लगे छै। वऐसे खीर फेकाइे गेलहु खैबो नहि केलियै। देखैए मे खराब पानी छोड़ि देलकै।
ह।
आ पानि अलग छोड़ि देलकै आ चाउर अलग रहि गेलै तऽ देखएके मन भिनकि गेलै।
अच्छा
तऽ नहि खेलियै।
हूँ
फिर कहियो कोशिश नहि केल अभी तो कहनिन कि ई वला खायके मन छै
बनाइले बड़ी दिन
कहल कल मीठा खायके छै ने तऽ हमहूं सोच रहलिय हन कि कुछो बनाइए लियै तऽ खीर आर बहुत दिन सँ नय खेलियै हन हमहूँ आओर हँ खीर पूरी बना लेबे होइ गेलै
हँ तब आर अपन खइते रहतै लैकन
खुशो होइ गेलै कि खीर पूरी बनतै आ तो तऽ जनिये रहनिय हन बनतै से
हँ नय हम तऽ कुछ बनाइए लेबै हमरा खायके मन छै बना देबै
अच्छा
इह सब खाइए वला तऽ परब खोजतौ खाली।
हँ
कि खाली खाउ बढ़ियां बढ़ियां
हूं इसकुल नय जाउगी ने आराम से खायब रह जब भी कुछ बनतौ त कहतौ स्कुल नय जेबो आय आराम से हम कहलियै हं एकदम आराम
कल जगन्नाथ यात्रा छौ ने तेजा कोबार चढ़ै छै कटहर के हँ कटहर के कोबा चड़है छै। कुल जैतो चढ़ाय चढ़ाय क आबै छै जगन्नाथ बाबा पर।
अच्छा अच्छा।
देखि।
मन्दिर आओर छै की
हँ
किरोऽ
बाबा मंदिर मे बाइस गो मंदिर छै सब भगवान ओजे मिलथिन
भव्य रथ यात्रा निकलतौ हमरो पर निकलै छथिन रथ यात्रा
ई सब तो मुम्बई के ने छौ मुम्बई आर मे तो आर निक कह मुंबई मे नय गै उड़ीसा मे हँ उड़ीसा मे निकले
उड़िसोमे समुद्र छै
हँ तऽ
ह अच्छा लग लेकिन सबसे नजदीके जे समुद्र छै लगै छै कभी जतिये
हँ दीघन छै। से
हं दीघा कहाँ छै ओ जे
हँ कलकत्ता के बंगाल तरफ पड़ै छै
अच्छा नय ई पूरी बला उड़ीसा मे छै इहे समुद्र ठीक छै।
नाथ यात्रा कहै छेलै अथी पकड़ैक चाहि ओ रस्सियर नय जे घीच।
हँ हम एक बार घिचलियै ने चर्चा मे गेल रहिय मंदिर मे बस देखलियै जायब कर सब कहलक आय रहल। रुकल रहै कहलकै खाता मंग चयोलकै सब रुका ने देखिय। सब रुकलियै। फिर प्रसाद उरसाद देलको खोइछा मे पंडीजी अच्छा लग तनी दूर हमहुँ रस्सी उस्सी खीचलहु। हँ रस्सी घीचलियए। तब देखिय जो कल निकलत आ त बुध रह त तऽ कलत चलि जेती ओ भूधरा चलता रोजति रोज देखीए ने लतियौ। सब जैतौ देखै मेन है। देखही सो तारीख जगन्नाथ य लेकिन आदमी जहिया जहिया जुलूस निकलतै यात्रा एक दू दिन आगे पीछे भी निकालै छै।
अच्छे छै हँ। कर्पूरी खीर बनेबही ने। अथी रसिया रसिया पूड़ी
हँ सब्जी दियना। किछ बना
आम आर वीकै ने छौ। कि आम आर खतम होलौ गे।
नहि बिकै छै। बिकै छै। आम अभी
टपर हो गेलो आम के ठेकाने नहि छौ।
ओहिसे ही छै एके दुका।
तब बताही ने आमर तुरत खतम हँ जितने ने हहाइ कले उतने जल्दी खतमो होइ गेलै
खतमो होइ गेलै हँ।
सीजन अबरी बड़ी जल्दी सब खतम होइ गेलै। पञ्चमी तक रहतेै कि नहि रहतेै आम की पता रहतौ उ भी तऽ वही फेर फजलिये उजली रहतौ
हँ उहो रहतौ खोजे पर मिलतौ
अब ओते सस्तो नय होलै
नहि आब नहि पहिले बिजू आर देखेै दस रुपे पन्द्रह रुपए दै रहै। आब तो चालीस रुपे रहे छै बस बिजुयो आर चालीस हमरा देने
हँ तऽ सबक सब माँंहगे रहि गेल।
हँ अब सस्ता कुछो नय हय एतने ने आबादी बढ़ि गेलै हन कि सस्ता कुछो नहि मिलै छै। सब महंगे महंगे रहै छै
कल्हे बनैहें आर की
हँ ठीक छै जाइ छियौ नहेबो पूजा पाठ करबौ भगवान
हँ ठीक छै हमरो इ ग आ गेलखिन तऽ जाइ छियौ नाास्ता आर दै लऽ ठीक ने फीर बाद आरमे करबो फोन ठीक छौ हँ प्रणाम हँ ठीक
आओर समाप्ति करेि ले कारण